ठी कह अहाँ ठीक
हेलो
हेलो
हेलो
हँ की सखी अहाँके की हाल चाल छै हेलो
हेलो
आवाजत जा आवाज नहि आते आर सखी
आ जायथ आवाज
हँ हँ तनी आवाज आयत छो हँ ठीक छै
एने बड़ी नेटवर्क इसु होइ छै सखी
अच्छा सखी त की सखी अहाँके की हाल चाल छै
यहाँ सभलोगन नीक छियै अपन कहू
इहाँ सब नीके छियै आउ बताब
आउ की बतैयौ सखी गर्मी छै बड्ड गर्मी छै दुपहरिया के तोआल्ल लह लल् ल तो धुपा
अभी के समय मे तऽ एकदम धूप लगै छै गरमी नया आदमी अच्छा
खायके मन न करतै एकदम गर्मीमे
जे बात नीक एक करला सखी
तऽ खाना उना हो गेल
हँ खाना उना खा के लोभरल छियै
हमहु तनी लोभरले छियै तऽ तऽ फोन आयलै तोहर
ओ आर कि सखी की तोहर देने तनि घूमय फिरे के की एने स्थान छै
हमर एने के घूमे फिरे के बड्डी स्थान छै मंदिर हो घूमे के जगह हो पार्क हो मॉल आल हो बड़ी जगह हो घूमे के
हमरो देने घूमे के ढेर स्थान छै सखी तनि मन्दिर तर इतना छै इतना जादा कि घूमते घूमते आदमी के दिन पार लाग जाइ छै खूब पुराना पुराना मन्दिर यहाँ स्थित छै
गलियै गलियै मन्दिर छै ने
छै तऽ मन्दिर जायके मे बड़ी एकदम शान्ति बुझाय छै सखी बड़ी आराम लगै छै मन्दिर मे दर्शन करे के बाद बड़ी मन हल्को लगे छै
हँ सखी से तऽ नीके कहलह जायसे तनी मन शान्ति लागै छै
पार्टमेंट ढेर मग लगे छै सखी
हमरो लगे छै
जरा त्यौहार होइ छै तऽ हमरा त्यौहार ई सभमे खूब मन लगै छै हमर सबसे बढ़िया त्यौहार लगै छै हमरा आर के छठ पूजा छठ पूजा हमरा के बड़ी नीक लगै छै छठे पूजा जाय सं त्यवहार
ल सखी
त छठे पूजा ऐसन त्यौहार छै जेकरामे पूरा परिवार एक तनी उपचारमे शामिल होइ छै
बड़ी मन लगै छै बड़ी नियमसँ करै छै लेकिन ओ पूजा अरके छठ पूजा अरके बड़ी नियम धरमसँ कयल जाइ छै
से तऽ तू ठीके कहल सखी छठ पूजा में तऽ ढेर नियम छै एको चूक हो जाइ तऽ बड़ी दिक्कत हो जाइ छै हमर छठ पूजा के ठेकुआ तऽ बड़ी नीक लगै छै ढ़ेर ढेर ठेकुआ छनाय छै तऽ पूरा परिवार मे बटाइ छै
लम्बा परिवार त तऽ ढेरे छाने पड़त तने
हँ ऐसे भी खूब ढेर छनाइ छै तनि पर परिवार मे जााके बटाइ छै आ हम लोग भी हमलोगन तऽ भेर दिन ठेकुआ आरके रखके खााय छियै बड़ी नीक लगै छै ठेकुआ तएह अहाँके की कोन त्यौहार सबसे ज्यादे अच्छा लगै छै
अँहके तऽ हमरा बड़ी छठे पूजा बड़ी नीक लगै छै सखी घाट ऊट पर जीबो पूरा सजल रहत रहतौ घाट उट परबैतन सब अपन पूजा पाठ नीचे गङ्गाजीमे उतारे केऽ आ सूरज भगवानके अर्घ देबै पूजा पाठ करि कऽ ओकर बाद जल उल ढारि केऽ वहाँ पर शरबत उर्बत पी के परसादी उरसादी ले के आ जाइ छियै
आ अहाँके घरमे छठि पूजा होबै छै कि नहि
क्या सखी
अहाँके घरमे छठ पूजा होवै छै के नहि
होवइ छै मम्मी करै छै हमरा हमरा आरके छठ उूठ
हं हमरो धरम तऽ मम्मी हमर छठ पूजा करै छै हममे सब तऽ
बड़ी चार दिन नीक लगै छै गीत उत अपना बजते बज बजै छै ने बड़ी गीत उत अच्छा लागै छै छठके
जे आ घी दू दिन पहिले से तऽ गेहूँ सुखाबा तऽ चावल सुखाबा ई सबमें भी ढेर मन लगै छै बैठ के देखे छियै कि कहीं कौ ककरो तऽ कनि नाज उठा देवे छै एकरा मे जेरा मे इतना नियम छै कि एकदम बड़ी बारीकी से काम करे के रहे छै हमी सब तऽ अ शाम के घाट तऽ पूजन करके आय छियै तबे उस दिन पूरा रात जाग के पारण के खाना के तैयारी करै छियै
माल लगै छियै ने
फेर मन लगै छै आ छठ पूजा मे तनि पर परिवार भी आ आ जाइ छियै तनी तऽ आ मन लगै छै सब कोइ मिल के तनी बनाबै छियै खाय छियै तनि हा हीही करै छियै तनि परिवार मिलै छै तऽ ढेर बात निकले छै परिवार मेहनत हो जाइ छै हो जाइ छै
ठीके करल
हँ सखी तोरा अहीं के की नियम छै तू पारन खाना कब बनाबै छै
हमहुं तनि रतिएमे बनाबै छियै सब्जी उब्जी सब सब्जी सब साग सब्जी सब बनाके रखि दैत छियै दाल चढ़ा देबै छियै आ ओन्नेसँ आके तब चावल उवल बनाबैत छियै
हँ
पापड़ उपर दनवरी उनवरी छ ने छियै
त बारणमे कोची कोची बनावै छियै
ओहि रेतु कहै बैगन के सब्जी कोहराा कद्दू ओहीसँ बनाबै छियै साग दू तीन किसम के अपनन असरतोआा बनाव छिय यही सभ बनाबै छियै यहीसभ बन हे तऽ
एहि सब ना सबके अपन अपन मानस त खीनी बना लेबै छै तऽ तनि पारन मे सब कोइ अलग अलग चीज बनाबै छै
आ बहुतके तऽ घर आरमे देखू कि मछली बनै छै
जइ ने ओ फकीर आउर बताब दुर्गा पूजा कैसे बितैय छै तोरा
लेकिन घमरा घर आरमे मछली कोइ नहि पसन्द करू
सखी ए सखि
आवाज नहि जाइतौ का
न आवाज तनी कैट को ऐतै
नेटवर्क इसु इसु छैने बन्नी ओहि स तनी आवाज घट किया जाइ छियै
ह जे छै अहाँके
का बोलू सखी खाना पीना तो खाना पीना हो गेल छै तनी तैसी लेटयल हियै अपन
हमहुँ अपन खाना पीना भोजन कर के तनी लेट जाइ छियै आ उठन तनि एने ओने तनि टहलन तनि शाम हो जाय तऽ तनी धूपक का हो जाइ तनी गरम त कम लगे
आ साँझके बाहर जाइ छियै तऽ
ठीक है सखी आब जाबै छियै तनी काम है हमरा
ठीक सखी ठीक ठीक ठीकसँ छै छकि